आइ हम बेटी बचाओ आओर बेटी पढ़ाओ विषय पर गप्प करय चाहैत छी ई विषय समाज लेल बहुत महत्वपूर्ण अछि
हम अहाँ बहुत नीक विषय चुनलहु बेटी सब परिवार समाज आ देश कररो भहु् छथि
बिल्कुल पहिले बहुत लोक बेटीकेँ पढ़ाइ नहि जरूरी नहि मानैत छथिह मुद्दा आओ समय बदलि रहल अछि
अशिक्षित व्य्त अपन पिवारिक सङ्ग प सङ्ग सङ्ग पूरा समाजके आगे बढ़ाबमे मद अपन भूमिका निभाहैत छथिन
बिल्कुल आजुक समयमे बेटी डॉ्क्टर इंजीनियर वैज्ञानिक शिक्षक पुलस अधिकार न्यायाधीश आ सैनिक धरि बनि रहल छथि
सही कहलू बेट्री जे अवसर पाबतीी तऽ ओ कोनो क्षेत्रमऽ बेटा सऽ कम नहि छथि
माता पिता के बेटाके आ बेटीक दुनूँ समान शिक्षा देबाक चाही भेदभाव कखनहु नहि करबाक चाही
बिल्कुल शिक्षा प्रत्येक बच्चे कऽ अधिकार अच् चाहे ओ बेटा होती आ बेटी
कतहु गामे मऽ आब बेटी सब विद्यालय जाइत छथि उच्च शिक्षा प्राप्त करैत छथि आ अपन सपना पूरा करे छथि
ई देखे के बहुत खुशी होत अछि श्ष तऽ पूरा पारिवारिक सबय से बदलि सकैत छथि
बेटी बचाओ अर्थ केवल जन्मदना नहि बल्कि हमे हुनका सुरक्षा सम्मान असमान अवसर देन सेहो अछि
अ समाज मऽ बेटी के सम्मान करब प्रतेक व्यक्तित्व कर्तव्य अछि
हँ जब बेटी शिक्षित रहत तऽ ओ अपन परिवारक स्वास्थ्य स्वच्छता शिक्षा आ संस्कारक महत्व सेहो बुझाायत
बिल्कुल एक चित बेटी भविष्यमे अपना बच्चा सबके से निक शिक्षा दअ सकैत छथि
हमरा लगैत अछि जे समाजक विकास बेटा आ बेटीक दुनू समान भागदारी सम्भव अछि
सही कहलू जो आध आबादी के शिक्षा नहि भेटत देश पूर्ण रूप से आगा कोनो
बिल्कुल विद्यालयमे बेटीसभ लेल सुरक्षित वातावरण शौचालय आ आवश्यक सुविधा उपलब्ध होयबाक चाही
हँ एहि से अधिक बेटी विद्यालय जाइबाक लेल प्रेरित होइल
बिल्कुल माता पिता बेटीके सपना सुनबाक आ पूरा करबामे सहयोग करबाक चाही
बिल्कुल बेटी के आत्मविषद देनक बड़ा उनका उतना निर्णय लेबाक क्षमता ब्रिटिश करब बहुत जरुरी अछि
बिल्कुल समाजक दहेज भेदभाव आ बेटीक कमजोर मानवक सोच समाप्त होयबाक चाही
बक बोझ नहि छथि ओ पारिवारिक सम्मान खुशी य भविष्य छथि
बिल्कुल हमरा गर्व होइत अछि जे आइकाल्हि बहुत बेटी अपन मेहनत संग देशक नाम रोशन करऽ सक कल छथि
हम सब के संकल्प लेबाक चाही जे प्रत्येक बेटी कऽ शिक्षा सम्बंध च्चा सम्मान औषधी
बिल्कुल मित्र बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल एकटा नारा नहि बल्कि उज्जल समाज आ विकासिक भारत के आधार अछि
हमरा लागत अछि जखन बेटी पढ़त छथिन तखन केवल एकता बे -ती नय बल्कि पूरा परिवार सै बनत अछि
बिल्कुल मित्र शिक्षा बेटी अपन माता पिता भाय बहन आ बादमे अपन बच्चा सबके नीक संस कार ऽशिक्षा देछति
हमर गाम मे पहिने बहुत कम‌ बेटी विद्यालय जै छेलै मुदा अब‌ स्थिति धीरे धीरे बदल चै रहल अछि
बिलकुल मित्र अब माता पिता बेटी विद्यालय कॉलेज आ विश्वविद्यालय धरी पढ़बा लेल उत्साहित अछि ई बहुत सकारात्मक परिवर्तन अछि
बनै छथि ओ अपन मेहनत स नौकरी कर सकैत छथि य अपना पारिवारिक सहयोग करऽ सकैत छथि।
बिल्कु आजुक समय में बेटी डॉकटर इंजीनियर शिक्षक वैज्ञानिक वकील पुलिस अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी आ व्यवसायी बनीक देशक सेवा कर सकैत छथि
अही से साबित होईत अति जे प्रतिभा में कोन लोग नै होइ छै। असभ्यता स प्रत्येक बच्चा सफल भ सकैत अछि
सहि कलहुँ मित्र बेटा बेटी दुनू भगवानक अनमोल उपहार छथि दुनूक सम्मान प्रेम। सम्मान आ शिक्षा भेटाबक चाही।
विद्यालय मे बेटी सबके पढ़ाई बीच में नै छूटै एहिले सरकार को प्रयास करबाक चाही।
बिलकुल गरीब परिवारक बेटी सबके छात्रवृति किताब पोशाक आ अन्य सुविधा बहुत सहायता भेटत। अछि।
शिक्षित बेटी अपना स्वास्थ्य परिवारिक स्वासथ समाज के विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दै छै।
बिल्कुल मित्र जब माय शिक्षित होइ तऽ अपन बच्चा सबके स्वच्छता पोषण शिक्षा। आ अनुशासन सेहो महत्व सिखायत।
हमरा लगैत अछि जे बेटी के केवल पढ़ाई प्राप्त ह बल्कि हुनका आत्मविश्वास बना जरुररी अछि।
बिलकु सही केलहु हुनका। अपन विचार रखबाक निर्णय लेबाक आ अपन सपना पूरा करबाक अवसर भेटबाक चाही।
टीके। जे कुल कुल सब समाप खोल जाय तखने समाज आ वास्तविक समानता आईत
बिल्कुल मित्र प्रत्येक माता पिता पर के बेटी पर गर्व करबाक चाही बेटी परिवारक सम्मान आ खुशी। कारण होइत अछि।
आजके समय मे बहुत बेटी खेलकूद विज्ञान कला संगीत साहित्यिक। क्षेत्र मे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतक नाम रोशन कर जाय छली
बिलकुल एहि सफलतासभक हमसभके प्रेरणा लेबाक चाही आ प्रत्येक बेटीक आगे बढ़बाक अवसर देबाक चाही।
आजके समय बहुत कछु खेल काज कला संगीत साहित्य क्षेत्रमे अंतरराष्ट्रीय स्तर भारत नाम रोशन करल छै।
बिलकुल मित्र। जे गाम गाममे बेटी विद्यालय जायत तऽ पूरा समाज शिक्षित आ जागरूक बनि सकैत अछि।
बिल्कुल शिक्षा गरीबी आ कै नऽ तऽ अभेद्द दूर करबाक सबसँ पैघ माध्यम अछि।
हमरा लगत अछि जे विद्यालयमे समय समयपर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर कार्यक्रम होबाक चाही।
एहि से बुच्चे सम मे जागरूकता बढत आ समाज मे सकारात्मक सोच विकसित होइ।
प्रत्येक व्यक्ति के ई संकल्प लेबाक चाही जे बेटी सबके। सम्मान देब सुरक्षित रखब आ हुनका शिक्षा प्राप्त करबाकमे पूरा सहयोग देब।
सहि कहलू शिक्षित बेटी एकटा उज्ज्वल परिवार मजबूत समाज आ विकसित। राष्ट्रक आधार छथि।
बिलकुल मित्र बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हमसभके ई सिखाबैत छथि जे बेटीक सम्मान। सुरक्षा आ शिक्षा सबक पैघ जिम्मेदारी अछि जखन बेटी आगाँ बढ़त तखन। समाज आ देश आगे बढ़त।
हमरो लगा बेटी के नीक शिक्षा भेटत तऽ समाज मे बहुत। कम होइ जाय
बिल्कुल शिक्षित बेटी अपन अधिकार बुझैत छथि आ दोसर सेहो सही मार्ग देखाबैत छथि।
हमर पड़ोसक एक बेटी बहुत मेहनत कर पहिले आइ ओ सरकारी विद्यालय मे शिक्षक छथि आ बहुत। बच्चे सबके पढ़ाबैत छथि।
ई तऽ बहुत प्रेरणादायक बात अछि जब शिक्षित बेटी हजारो बच्चाक के भविष्य उज्ज्वल बना सकैत अछि।
पहने प केतको लोक कहैत छला जेे। बेटी के कैसे पढ़ाव की लाभ मुदा आ एहि सोच मे बहुत परिवर्तन आयल छी।
बिल्कुल मित्र अब लोग बुझि रहल छथि जे बेटा बेटी दुनू मे समान क्षमता होइत अछि। मेहनत आ अवसर भेठलो स दोनो सफलता प्राप्त कर सकैत छथि।
शिक्षित बेटी अपन माता बूढ़ा मे सैहरा बनैत छथि ओ अपन पारिवारिक मतलब बहुत नीक से नीक बात छथि।
बिल्कुल बेटी केवल अपना घरक नहि बल्कि सामाजिक आ देशक विकासमे महत्वपूर्ण योगदान दैत छथि
विद्यालय शिक्षक सबमे बेटी सबके पढ़ाइमे प्रोत्साहित करबक चाही ताकि जो आत्मविश्वास संग आगू बढ़ि सकती
बिल्कुल सही कहल छै शिक्षक प्रति विद्यालय मनोबल बढ़ैत छथि।
माता पिता के बेटी के अपन विचार खुल के रखबाक अक्सर देबाक चाही हुनकर बात ध्यान से चुनबाक चाही।
जखन परिवर विश्वास करैत अछि तखन बेटी निडर भर कर अपन सपना पूरा करबाक करैत सकती
आजुके समय मे खेत को बैठी खेलकूद देश लहर पदक चीज छथि केतो ब तकनीकी क्षेत्र मे वो खोज करैत छथि
ई सफलता सब देखत अछि जे प्रतिभा केवल बाटे मे नहि बल्कि बेटी मे भी समान रूप से होइत अछि
हमरा लागत अछि जे बेटीेके आत्मा रक्षा परिक्षण सेहो भेटबाक चाही ताकि ओ आत्मामे विश्वासक संग जीवन जीवी शक्ति।
सही केहलऽ शिक्षा आत्मरक्षा दुनू मिल कर बेटीक मजबूत बनाबैत अछि।
समाजके प्रत्येक व्यक्ति बेट के सम्मान करबाक चाही मसम् इस समाजमे विश्वास के स्वच्छा दुनू बरथ अछि।
जँ समाज बेटीके सम्मान देत तऽ प्रत्येक परिवार निश्चित मानससँ बेटी पढ़ाबै आ आगू बढ़ाबैक
हमरा काम अ आब बहुत बेटी साइकिल से विद्यालय जाइत छथि ई देख के बहुत खुशी होयत अछि।
ई बदलाव विकासक चिन्ह अछि शिक्षिक बेटी भविष्यक महत्व मजबूत समाज बनाबक महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि।
हमरा विश्वास छै जे आने वाला सम समय मे प्रत्येक व्यकि अपना प्रतिभास शक्ति से नाम रौशन करत।
हमरो ओहन विश्वास अछि जे बेटीक अवसर शिक्षा सुरक्षा आ सामान दे देव हम सबके नैैतिक जिम्मेदारी अछि
अहि विषयपर विस्तर से गप क हमरा बहुत प्रेरणा रहैया महत्व आब निकल बुझै पड़ल
सही कहलों मित्र बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल सरकारी अभियान नहि बल्कि प्रत्येक परिवार असामाजक साँझा जिम्मेदारी अछि
जखन प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित आत्मनिर्भर बनत तखने हमर समाज राज्य देश बास्तमे बनत
बिलकुल आब हमर पूरा विश्वास भर गेल जे बेटीक शिक्षा समाजक विकास लेल सभसँ जरूरी अछि
बिल्कुल जे बेटी शिक्ष अपन परिवार समाज दे आगे बढ़ाना महुतपूर्ण भूमिका निभायत
हमर गाममे एकटा बेटी बहुत गरीब परिवार छल कठिन परिस्थिति होयतु पढ़ाइ नहि छोड़लही
त बात कि भ
ओ लगातार मेहनत करत रहली आ प्रतियोगिता परीक्षा पास करऽ सरकारी अधिकार बनी गेली अब पूरा गाम हुनकर उदाहरण दैत अछि
ई त कहानिय अछि कोनो रक्षासँव नहि रहैत अछि
बिल्कुल मित्र एहन उदाहरण देखिक कर आन बेटीसभके मनोबल सेहो बढ़ैत अछि अहूँ अपन सपना पूरा करबाक साहस जुटबैत छथि
एहि कारन माता पिता के बेटीक पढ़ाबअ बल्कि हर प्रदानपर सहयोग करबाक चाहि
हँ बेटी जखन अपन लक्ष्य प्राप्त करैत छथि तखन पूरा परिवार गर्व महसूस करैत अछि मित्र
हुं विद्यालय मे शिक्षक बेटी सबके सम्मान अवसर देबाक चाही कोनो प्रकार भेदभाव नै होबक चाही
बिलकुल बेटा आ बेटीक दोनू समान विद्यार्थी छथिन दुनू सम्मान सम्मान आ प्रोत्साहन भेटबक चाही
बेटी जैस चीज होयत तऽ ओ समाजमे जागरूकता फैलात स्वास्थ्य्यक ध्यान राखत आ अ्य पीढ़ी के सय शिक्षित बनायत
एहि कारण कहैत छी एकटा बे बेटाके पढ़ाबै तऽ एकटा व्यक्ति शिक्षित हो रह एकटा बेटी पढ़ाबै तऽ पूरा परिवार शिक्षित होय
हमरा लगज त अछै जे समाजमे बाल विवाह दहेज या बेटी प्रतिभेदव जगह कुर्ती सब मात
बिलकुल शिक्षित समाजमे एहन कुड़ीतीक कोनो स्थान नहि होबाक चाही सबके समान अधिकार आ समान बेटबक चाही
व्यक्ति अपन चुनबाक स्वतन्त्रता स भेटबाक चाही अ ओ डॉकटर इंजीनियर शिक्षक खिलाड़ी ओ वैज्ञानिक बने चाहे तऽ परिवारके हुनकर साथ देबाक चाही
बिल्कुल मित्र प्रत्येक बच्चा सब प्रतिभा अलग अलग होयइत अछि माता पिता के ओकर प्रतिभाक के पहचान क करबाक चाही
हमरा बहुत खुशी होइत अछि जखन समाजमे देखैत छी जे भारत के ब्रिटिश सब अंतरराष्ट्रीय देश नाम रोशन कर रहल छथि
बिलकुल ई उपलब्धि हमसभके प्रेरणा दैत अछि जे बेटीक मौका देल जाय तऽ कोनो क्षेत्रमे सफलता प्राप्त सकैत छथि
अब छमय आबि गेल अछि जे प्रत्येक गाम प्रत्येक विद्यालय प्रत्येक पर्वरहि अभियाने के सफल बना
ई सबके मिलिकर ई सम्पर्क लेबक चाही कि बेटीक सङ्ग भेदभाव करबाक ना हम हुनकर पढ़ाइ रोकब
शिक्षा सुरक्षा सम्मान आ सम्मान अवसर ई चारू चीज प्रतेक बेटी के अधिकार अछि
सही केलहुँ जे बेटी सुरक्षित आओ शिक्षित रहत तऽ देशक भविष्य सेहो सुरक्षित आ उज्ज्वल रहत
आ एहि विषय पर चारू गांमे विस्तार से गप के बहुत आनद भेल हमरा विषय अछ जे बहुत लोकपीट होयत
बिलकुल मित्र बेटी बचाओ बेट पढ़ओ केवल एक अभियान नहि जखन प्रत्येक व्यक्ति सीख